हलो
हा हरे माधव भेण
हरे मांधव ॿियो कहिड़ा हाल आहिनि भेण
हा अॼु कॉल में थोड़ी अचे अथी लॻे थो दिक़त हं अलाए मींह बि थो पए
हा बरसात जे, हा बरसात जे करे कल्ह बि त ईंएं ई हुए न जो मुंहिंजी शेहडोल वारी निणान बि चए पई अंऊँ तव्हां बि चएव, जो तव्हांजी बि हो आवाज हो पई थेव, दॿजेव पई त उहोई मां चयोमांसि हुनखे कल्ह मूंखे पई चए तुंहिंजे मां पियो थे मां चयो तव्हांजे पासे ॾे पियो थिएव तव्हांजी एॾे बरसात वांदी हुई त तव्हांजे पासेे ॾे पियो थिए मां मुंहिंजी भेण जो बि पियो थिए अंऊँ तव्हांजो बि पियो थिए
त गर्जनि न
हा बारिश बि पवंदी हूंदव न?
हा, हा
हा, सही आ भई हाणे थोड़ा थदा ॾींहं थियन गर्मी ॾाढी सई सी न असांॾे हिते त अञा नालो ई कान
हा, असां बि हाणे गुरु पूर्णिमा ईंदी त वरी वेंदासीं साईं जन ॾे। हरे माधव दरबार हा सई चों हा गुरू पूर्णिमा त हाणे अॼु पूर्णिमा आहे वरी महीने खां पो आहे।
हा- हा -हा, वञिजो न दर्शन करे अचिजो न, ॾाढो सुठो आ इहो पाण भई। ह
हा।
हा
अउं उअईं बि गुरू पूर्णिमा ते त हर कोई पंहिंजे गुरूअॾे वञे ई तो, सभु कोई वेंदो ई आ।
हा।
कार्यक्रम बि ॾाढा सुठा थींदा आहिनि, अउं हाणे त सरलता थी वई आ, अॻे राति भर रुकण जो लॻंदो हुयो। हाणे त ॾींहं जो ई प्रोग्राम थी ता वञनि।
अच्छा, ॾींहं भर में थी वेंदा हूंदा प्रोग्राम ख़तम पूरा?
हा, हाणे हुते चिकित्सालय बि थोड़ो सुठे रूप में ठही वियो आ, हुतां जो मां छा चिकि्सालय, हाणे बाबा जी जन उहोई ॾेखारनि पिया, वञनि पिया अंदर। नयों ठहियो आ, गेट वेट थोड़ा ईअं सुठा लॻी वियाइन। धीरे -धीरे सभिनी हंधि वधंदो तो वञे सभु,
उअं तां हे सभिनि खे वधाईंदा ता वञनि।
हं -हं, संगत बि आहे चङी। ॾाॾा गडा जी अउं वरी इलाज जे लाइ बि अचनि पिया ता, न बि सेवाऊं ती थियनि हिते थोड़ो मुफ़्त थींदो आ त इन करे माणू मन जो हरी
मुफ़्त त मां न ॿुधी आ, चवंदाइन लॻंदो आ घटि पैसो लॻंदो आ।
हं जेके हाणे जीअं -जीअं स फ़ा- सफ़ा जेके ग़रीब आहिनि, भई जेके थोड़ा ईअं उन्हनि जो ईअं बि कराईंदा आहिनि मतिलबु,
अच्छा -अच्छा।
जेके हाणे सफ़ा हा सफ़ा जेक की भई नथा उह करे सघनि, हा थोड़ा घणा थोड़ा घणा ईअं मतलब लॻंदा आहिनि, बाक़ी हाणे ॿियनि खां मतिलबु थोड़ो सस्तो थी वेंदो आ, दवााइयूं बि ॾींदा आहिनि। सेवा भाव सां जुड़ियल आ त थोड़ो मतलबु हिते घटि ई फी वठंदाइन।
अच्छा। उहो बि सही आ पाण, संगत खे बि आराम थियो अउं जेक
अउं संगत अचे बि ती, अचे बि ती चङी भीड़ त कोई किथां कोई किथां त कंहिंखे कुछ न कुछ त लॻो पियो ई आ। अॼुकल्ह वरी साम्हूं तो थी वञे त सोई ठाउं बि वरी साम्हूं ई थियूं न परते काॾे वञिणो नथो पए।
सई हा, दरबारु अचे साईं दरबार में माण्हू ख़ुशहाल थी वञे, ॿियो छा? ओडां गुरूअ जो आश दवा दारू थींदी त पाण अञा चङणो माण्हू थी करे उथंदो बियो।
हा हा हां,
हा हा सुठ ॻाल्ह आई। आऊं साईं जन सुठो सोचो तन इहो दरबार जे पासे में जे ग खोल आइ कंनी आ।
हा, आहे त सालनि खां वठी वॾे बाबा जी धन एखां ई शर पर धीरे धीरे वधियो वरी असो हाणे आ। अई जीअं जीअं नयां नयां भई यो सभु आया आहिन टकनीक वग़ैरह नए फेसेलिटियूं या जेके नया नया ठहनि था म ह उअ सभ एत सुविधाऊं न हुयूं हाणे धीरे-धीरे सभु मतिलबु कंदा था वञन व ठाहींदा त वञन।
ॾिस न ॾींहो ॾींह बीमारियूं हा बीमारियूंबि ऐंई यूं निकियूं ॾींहों ॾींह त वरी पो उन्हनि जा इलाज बि त नया ई थींदा न पो पुराणे ज़माने वारा थोरी न हूंदा।
न न न, सभु थींदो आ लॻभॻि हाणे चङो ई कुझ थे थो चङुनि बीमारियुनि जा इलाज थियनि था हिते
हा हा, सही ता चओ हे न।
हूं, ऐं वरी डॉक्टर बि आहिनि जुड़ियल। जेके हिन सां सेवा भाव जे हिसाब सां त उहे बि पंहिंजो टाइम कढी वरी हिते ॾियनि था। वरी कैंपियूं लॻाइनि ता हिन में प्रोग्राम में त ख़ासि तौर सां लॻंदी आ वरसीअ में या जेके इअ वॾा वॾा साल भर जा फंक्शन आहिन हुननि में लॻंदा ई आहिन।
अच्छा-अच्छा।
हा, मेलो बि लॻाईंदो आहे ऐं वर्सीअ में। त सॼी रौनक लॻी पई हूंदी आ दरबार जे रोडनि में सॼो कटनी शहर ई जण सजल ल
हूंदो आ हा उहो मां ॾिसी आई हुमि हिकु साल मां पांजी साहेड़ीअ सां गॾु वई अमि। हे अंजू न हूंदी ही मुंहिंजी साहेड़ी यादि हूंदई हुन सां गॾु वियासीं रेखा आऊं मां असां ट्रई ॼणी वियासीं उनजी भाॼाई पे ता को दरबार जे पासे में
हूं,
हिन जो पी हूंदोसि डॉक्टर मतलबु इअ ई नंढो डॉक्टर ई हूंदोस हिनजी भाजाईअ जो पी
त उहो बि हे त दाजे हिनमे हॉस्पिटल में कमु कंदो हुयो हुते मतलबु टाइम ॾींदो हुयो पांजो बि अलॻ छा हुयुस लेकिन हिते बि ॿ टे घंटा ॾींदो हुयो टाइम हो मतलब सेवा जे हिसाब सां, त असां उन्हनि जी घर रुकिया हुआसीं, एड़ी त शेवा पिया करनि घर वारा हुननि जा, जो छा ॿुधाए। मतिलबु हीअ अकेली न तसि हिन जी भाॼाई भेण ॿ भावर हसि। पोइ छोकिरा बि एॾो सुठे सां मलबु करण जहिं रोटी खाओ। बिल्कुलु ञ मखण मल्हायूं हणी ॾोॾनि ते चहिरो ॾोॾो पचायईं हिनजी माउ मखण मलायूं हाणी असांखे ॾेई विया अची साम्हूं, भई नाश्तो खाई वञिजो। जेतिरा दरॿार में के महिल तांखे प्रशाद मिले लंदर मिले हितां खाई निकिरो। तांजे घर मां।
न ख़ैर दरॿार में बि हूंदो आ, सॼी व्यवस्था कंदा आहिनि। हरि टाइम। मतिलबु भंडारो हलंदो आ, अं अगरि बरसीअ में या प्रोग्रामनि में केमें देरि हूंदी बि आ। जीअं भंडारो चालू करण में त ॿाहिरि, चङा ठेला या मेले जा ईअं सभु अलॻि अलॻि हूंदा इन, माण्हूं खाई, खाई वई सघे हिते, हा।
एॾी भीड़ में वरी, भई चएजे थो न वरी हेॾे होॾे न थी वञऊं। हिक खे बुख लॻे त ॿिए खे नथी लॻे त ॿियो वरी ईएं। हेॾे होॾे थी वञे त काॾे पिया हिक ॿिए खे ॻो्ल्हिंदासीं। अऊं अॻे त इहे मोबाइलियूं बि न हुयूं हथनि में, हाणे त जेहिं तेड़े नंढे ॿारनि खे बि हथ में मोबाइलूं था ॾियो, अॻे मोबाइलूं हथनि में थोड़े न हुयूं। अॻे त इहे लैंड लाइन वारियूं हुयूं न, जो फोनियूं मिलाईंदा हुयासीं। ते मां।
दरॿार में बि हमेशाह इहा सुविधा हूंदी आ, मतिलबु हाणे अऊं हाणे त ॾींहं जो इन करे, करे ई छॾिया तऊं, भई राति जो वधीक देरि ती थी वञे, कार्यक्रमनि में न माण्हूं खे घर वञण में बि थोरी घणी थिए थी परेशानी, हा हाणे उहे सभु बि कान्हें उहो सभु बि हाणे कान्हें, हाणे सभु हटिजी वियो आ। हाणे सभु ॾींहं जो ही सभु प्रोग्राम निपटजी था वञनि, हऊं माण्हूं टाइम सां पंहिंजो अची तो वञे। घर भी।
हा, ॿियो छा सही आ, बढ़िया आहे पाण टाइम सां माण्हूं ॾिसी प्रोग्राम घर मो मोटी अचे, पांजे घर में अची सुखी थिए।
हं, हा।
ॿिए हंध रहो त ॼण परेशान, अॻिलनि खे बि परेशान कयूं पाण में बि पिया परेशान थियूं। ॼण पंहिंजे हंध खां बिना निंढ बि त नथी अचे न।
कींअ अॻियां, पहले महीनो खनि पहले त सॼी सेवाऊं शुरू थी वेंदियूं इन, हुते सॼी कटनीअ में। चङा, हर हंधनि जी अननि जी अन्न पाणीअ जी सभु त खपे तो न, महीना महीना सेवाऊं हलंदियूं इन भई। शाबस आ करण वारनि खे। हम्म, जेके करनि था हमेशा।
हा उहो वरी उतां जा रहंदड़ ई माण्हूं करे सघंदा न वधीक। हाणे जहिंखे हूंदो पुॼंदो वेंदा हिकु ॿ ॾींहं आख़िर वधीक रोज़ एतिरा ॾींहं माण्हूं रही बि त न सघंदो न किथे बी।
हं, न पर वधियो आ पहिरियां खां माण्हूं अचनि ता। रहन भी था हाणे, सेवा जे लाइ भी अची करे रहनि था पिया। पहले न ॿुधंदासीं हेॾो हा, हाणे त ॾाढी सुठो थी वियो आह, हां जिएं, जिएं मतिलबु अञा प्रचार वधीक ही थी वियो आहे हाणे बाबा जी जिन हाणे कुछ अहिड़ो कयो हूंदो न, हुननि खे दर्शन ॾिना हूंदा, हुननि मथां महिर कई हूंदई न, मुंहिंजे मथां थिए थो त हुननि जो सिदक वधे थो न।
सही, सही, सही था चओ। आहे त सही ॻाल्हि, समय ते करे, माण्हू हिकु हंधि पक करे वञे त
हा, अउं गुरूअ जे दर हूतां भला कोई ख़ाली थोरइ मोट
न, न कोई ख़ाली न मोटंदो आह। बस विश्वास
विश्वास हूजे हा, विश्वास पाण खे पको रख़िणो आह।
हा सही ॻाल्हि आहे। डगमगाइण लाई त आंधी तूफ़ान ईंदा भी कि भाई ॿार ही डगमगाहिजे, हिन दर तां
फेराए थी ओॾी महिल
हा, हा, हे त सही ॻाल्हि, बाक़ी असांख़े विश्वास रखे अॻिते वधिणो आह। की असां पाईंदासीं त, हिन मां ही पाईंदासीं।
हा, हा, विश्वास में असांखे पोए त रखणो आ बसि उतां ई सभिनी जी इओ मिली वेदो। हूम।
बसि -बसि उहो हिकु हन्द ही दर ते बीठा हुजऊं बसि असांखे हितां ही आहे हिते ही रहणो आहे, हिते ही पाइणो आहे, जेको भी आहे हिते जे हवाले आहे। अॻिते तूं ही ॼाणी, वञी करे जेको असांजे लाइ सही हूजे कजयी भलीे, न।
हूं। हा, हा, ठीकु आह भेण वरी पोइ ॻाल्हायूं था
हा, हा, चॾों भेण, हा, जय झूलेलाल। हा।